जय झूलेलाल। कहिड़ा हल आहिनि। मज़े में ही। हिकदम मज़े में तव्हां किथां?
खंडवा एम पी तव्हा?
अच्छा तन्हा उहेइ आयो जहिसा हाणे ॻालायो मां।
न।
खंडवा मां था ॻाल्हायो?
जी।
अच्छा-अच्छा, मां नासिक मां।
न-न, तव्हां मूंसां न ॻाल्हायो आहे।
मां हाणे अञा थोरी देरि पहिरियों हिकु खंडवा जी छोकिरी हुई, हुन सां ॻाल्हायो।
अच्छा, छा नालो हुअसि?
मेहक, न आशू-आशू-आशू
अच्छा, मां हुनखे पहचानंदी आहियास। मुंहिंजो नालो योगिता आहे।
योगिता, मैरिड आयो।
हम्म। न मां अञा ॿार आहियां।
अच्छा तूं बाहिर आई इअं। बियो बुध अच्छा, ॿियो ॿुधाए?
सभु बढ़िया। तव्हां ॿुधायो? मुंहिंजा मम्मी-पप्पा, मुंहिंजो नंढो भाउ ऐं मां।
अच्छा।
तव्हांजे घरि में केरु-केरु अथव?
मां, मुंहिंजो ॾेर, ॾेराणियूं, ससु-सहोर, ससु सभु बारु। उना मैरिड आहियां।
हा।
हम्म। ॿियो?
ॿियो सभु बढ़िया। ॿियो ॿुधायो तव्हांजे हिते छा फेमस आहे?
मस्त। असांजे हिते नासिक में, असांजो फूड में त मिसल पाव फेमस अथई।
अच्छा।
हा फर्स्ट नंबर ते अथई मिसल पाओ, वड़ा पाओ हे सभु।
और उहो-और उहो घुमण जी प्लेसस?
घुमण लाइ, आईं आहीं नासिक आईं आहीं कडिहिं?
न।
न आई आहीं, गंगा-गोदावरी घाट तई। पंचवटी तई, सुला वाईन तई, सापूत तारा तई, जाम कुछु तई घुमण लाए।
अच्छा, असांजो हेडो नंढो शहर आ, असांजे हिते कुछु घुमण लाए हेॾो ख़ासि कान्हे, परे हिकडी़ शहं ॾाढी खास आ, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग।
हा-हा खंडवा में, राइट। हम्म। पर हो खंडवा खां थोडों परते आ न?
डिस्ट्रिक खंडवा ई पवंदो तसि।
अच्छा-अच्छा। तूं खंडवा में काथे रहंदी आहिं?
सिंधी कॉलोनी।
अच्छा, बढ़िया। ॿियो?
तहां आया आयो खंडवा कॾी?
न मां खंडवा, असांजो एम इअ कोई बि, मां भूसावल जी आयां वैसे। मुंजो श माए मुंजा मम्मी-पापा भूसावल जा इन। मुंजी नासिक में शादी थियल ऐ।
अच्छा
हूं।
हूं।
ॿयो?
ॿियो असां हिते कुल किशोर कुमार जी समाधी बि आ, और हुनन जो घर आ।
अच्छा।
और हिते, दादा जी धूनीवाले यो फेमस मंदिर आ।
ओके-ओके, हा बढ़िया
पोआ
झूलेलाल जो चालीहो रमझंदो तव?
सोला तारीख़ खां अचड़ वारो आ न।
हा, आहे न मंदिर, आहे न हुते?
आहे न असांये घर में ई नंढो मंदिर आ, और हुते वॾो बि मंदिर आहे हिकड़ो।
अच्छा-अच्छा
भव्य मंदिर बि आ, लेकिन असांये घर में बि हिकड़ो नंढो मंदिर आ।
ओके-ओके, ॿैराणों साहेब कढंदा हूंदव न लाल साईं यो?
असां न कढंदा आयूं। वॾे झूेलेलाल मंदर मां क निकरंदो आ।
अच्छा, तहां केड़े भॻवान खे मञींदा आयो?
मां, भोले बाबा के, शिवजी के मञंदी आयां।
अच्छा-अच्छा, ऐं मम्मी-पप्पा यो नाम-दान वतल तन? वेंदा इन सत्संग ते?
केडे़ सत्स? कोई सत्संग ते न वेंदा इन।
न
न
अच्छा-अच्छा, हूं।
और असांयो गुरू वग़ैरा कोई कान्हे। असांयो गुरू सिर्फ़ भोले बाबा आहे।
अच्छा, अच्छा, अच्छा हा, मतलब भॻवान खे न मञींदा आहियो। शिव भॻवान खे मञींदा आयो। ओे ओके, ओके-ओके बढ़िया हूं। असांजा, तहां हे ॿुधो तव, जलगांव में गोदड़ी वाला बाबा?
जी-जी ॿुधा आहिन।
मुन् हा, मां उन्हन खे मञींदी आयां।
अच्छा
बाबा मुहिजे घरवारा भी सभ मम्मी पापा ऐ मुहिजे सावरन मे निरकारी नाम वथल त निरकारीन जो
अच्छा
हूं - हूं। मुहिजा भूसावल मे मा मम्मी पप्पा भा वग़ैरह सभु हिनन खे मनीदा आहिन।
हूं
हू हू
ॿियो ॿुधायो?
ॿियो, तव्हां कडहि खां जुड़या आयो हिन एप सां?
मूखे वीह पंजवीह ॾींह थी वया आहिन।
त हिकु टारगेट कपलीट कयो हूदअ न, न?
छ ब थीया आहिन।
अच्छा ट्रियों तव।
हा, तां कडीं खां जुड़यल आयो?
अलॻ अलॻ, माखे अञा चार पंज ॾींह थिया आहिन। त अलॻ अलॻ नबर दर्ज करणो पवदो आ न हाणे हिकु न हिकु टारगेट पूरो कयो त हाणे ॿियो नबर विधो हुंदव न।
हा,
हा,
ॿियो ॿुधायो?
ॿियो? बस ईअ ई सुठो जें बि कयो आ। इ इहो प्लेटफार्म ॾिनो आ जाम सुठो कयो तन हिक ॿे सा सिंधी ॻाल्हायू था मिलऊं
हा, सही आ। ईअं सिंधी जंहिंखे नथी अचे उह भी कोशिश थो करे पंहिंजी सिंधी सुधारे
कुछ त करे, हा। हा, जेंह भी कयो आ यूनिटी ठाहण लाइ कयो आ न सिंधी। सिंधी सिंधी मतलब ईयं, हूं।
ईअं पंजाबी मे भी आ गुजराती मे भी आ।
हा,
हूं,
पर हे हे जेको एप आ उओ सिंधियुन लाइ ई आ न?
न न पंजाबी ओ गुजराती इहो कुछ ग्रुप सिंधी लाइ आ पंजाबी ऐ गुजराती बि मतलब करन ता ईयं।
अच्छा पो उहे हिंदीअ मे ई ॻाल्हाईंदा हूदा न।
पंजाबी आऊं गुजराती मे ॻाल्हाईंदा आहिन।
अच्छा।
हूं, जीअं असांखे सिंधी जो प्रोजेक्ट ॾिनल आ उवईं उनन पंजाबी आऊं गुजराती जो प्रोजेक्ट मिलल आ।
अच्छा अचछा हूं हूं सही आ।
फणी थी वई?
सभ सभ अॼु उपवास आ एकादशीअ जो।
अच्छा।
तव्हांजी थी वई रोटी पाणी?
बस हले ती।
हले ती हा।
हू, ॿियो ॿुधायो?
ॿियो? अगेयां छा प्लान तव करण जो एम एम एम बी ए की सी ए?
हा एम बी ए।
एम बी ए हा, फाइनआस न मार्केटिंग?
हूं
अच्छा
ॿियो ॿुधायो, तव्हांजा ॿार घणा वॾा तव?
मुंजो हिक ॾहें साल जो छोकरो आ हिक ॿी साल जो आ।
अच्छा नंढा ई
हा, नंढा ई इन। शादीअ खे मुंजी ॾह ॿारहं ई साल थिया आहिन वधीक न थिया आहिन।
अच्छा तव्हां घणे साले जा आयो?
थर्टी थ्री
अच्छा
हम
इकीस बाईस जी उमिर में शादी कई तव ईअं।
न बाबा चोबीस साल में।
हूम, तव्हां थर्टी थ्री जा आयो। तहां चओ ता ॾह ॿारहां साल थी विया आहिन।
थर्टी थ्री न थर्टी थर्टी फाइव ॾ बारां साल न ॾह साल शादी खे थिया आहिन।
तव्हां थर्टी थ्री पिया चओ न, इन लाइ मां हुन हिसाब सां लॻायो।
थर्टी फाइव थर्टी फाइव हूम।
ॿियो ॿुधायो?
ॿियो सब हिकदम बढ़िया तूं वी तव्हां वॾा आयो कि भाउ वॾो तव?
जी, छाता चओ?
भाउ वॾो तव व की तव्हां वॾा आयो??
न मुंजो भाउ मूं खां नंढो आ। जी मां वॾी आयां।
हूम ॿियो, ॿियो सब ठीक आ, सुठो तो लॻे।
इंडिया में या अब्रॉड।
एब्रॉड त न थियो आ बाबा अञा ताईं, ॿार थी विया किथां एब्रॉड
अच्छा
हूम
छो फैमिली सां गॾ न वञबो आ यां?
न ॿार वॾा थी वञन न उहे ई घुमाईंदा न। सही आ न पो हा,
ॿियो
बस हिकदम
ॿियो, किॾे अ हिते मतलब इंडिया में किॾे किॾे विया आयो?
इंडिया में गोवा, महाबलेश्वर जाम शहर घुमयल आहिन नागपुर। बॉम्बे, कल्याण
असां हिते असां घुमयो शि उते शिरडी वया आहियूं।
अच्छा
जयपुर, अजमेर
हेम, हूम खाटू शाम खाटू शाम
हूं
खाटूशाम थी आया आहियो?
खाटूशाम उते ई आ पर असां थीं ना आहियूं छोकी असांजो हुते नानी घर आ जयपुर में। बट असां मतिलब बचपन में वियासीं हाणे प्लैन ठवंदो आ लेकिन कैंसल थी वेंदो आ, अलाए छो।
नानी किथां जी तव, जयपुर जी?
हम्म।
अच्छा मस्त आहे जयपुर त, राजस्थान जयपुर
हा ॾाढो सुठो आ ॾाढा जॻह असां घुमिया आहियूं जयपुर में
हम्म हम्म कल हिकु ॼण हिकु आंटी सां ॻाल्हायो चित्तौड़ जी हुई राजस्थान चित्तौड़।
अच्छा।
जाम मस्त पई ॻाल्हाए।
हम्म, ॾाढा माणहू जुड़ीयान भई हिन में
जाम-जाम जीअं-जीअं माणुहुनि खे ख़बर पए थी तीअं जुड़नि था न।
हा सही त चओ अलाए किॾा किॾा कोने कोने खां जुड़िया आहिनि कोई कोई शहर न हूंदो जिडां न आया हूंदा माणहू जुड़ियल।
हाणे वेठे खां सुठो आह न। नालो छा अथव तव्हांजो? योगिता हा वेठे खां सुठो आह न करण माण्हू फ्री वे त इनकम बि थिए थी प्लस ईअ जान पहचान बि थेती न।
हा।
हूअं त नथा ॻाल्हायूं हिक बे सां हिन बहाने जाम सुठो प्लेटफॉर्म जे ठायो अ सिधो ठायो।
हा सही ता चओ।
हा।
हेॾा होॾा जी गाल्यूं ख़बर थी पवनि किथे छा फेमस
हा पो
नॉलेज तो मिले।
हा।
हम्म।
हर कंहिंजी सिटी जो अलॻ फूड आ अलॻ रीति रवाज आहिन सभु अलॻ अलॻ आहिन न।
हा।
हम्म। तव्हां कंहिंजे थ्रू जुड़िया आहियो? हिननि सां, हिन एप सां! ओके हम्म।
हम्म।
बस हिकदम बढ़िया।
हम्म।
कम वेठा था कयूं।
सही आ, कम न थ्यो तव?
न मां हिते आयां पेंजें कारखाने में ही आहियां। हा ठीक।
छा कंदा आहियो?
मां मेकअप आर्टिस्ट भी आहियां। असांजो ख़ुदि जो मैन्युफैक्चर आ, खाकरे जी।
अच्छा
हा
हूं, त तहां हुते वर्क बि कंदा आयो पैंजो।
हा, जॾहिं जॾहिं ऑर्डर्स न हूंदा आहिन। फैक्ट्री में हूंदी आयां हूम।
सही आ। मैनेजमेंट वग़ैरह संभालंदा हूंदव न।
ॿुधो, टाइम पीरियड थी वियो आ। मां वापस ती लॻायांव।
ठीक आ।